हेलो -हेलो।
हाँ आबैया आवाज।
हांँ -हाँ आबैया।
अच्छा आब रहलै ए तहन तऽ करूं। केट गेल रहा हेया लिया गप करूं।
हेयौ अहूँ बात करियो नऽ हिनका सबसँ हेलो।
हिनका लागे छन कि पटा लेत, हम नै पटेब हमर बिहा भेल या।
धूर अजीब छथिन
की करबै लाज होइत हेतयन हुनका।
अब अहाँके कॉल तखन केट गेल रहए ऑटोमैटिक।
हाँ नेटवर्क इशू हैत।
हू आम फड़ल अइ।
ने एबेर ने फहरला सख ने कहां छलै सेहो फड़ल छलै मगर अगला साल बहुत ज्यादा छले।
अं।
ऐ बेर ओतेक ने छै। आब तऽ आम खतम भऽ गेलै गाव।
ई सब सुविधा गावे मे रहै छै इमहर तऽ मे खरीद के अपन आबे छै।
हँ से तऽ गाँंवों मे ए बेर खरीदेबे करै छै।
ओर सब बताउ अहाँके फैमिली में के सब छेथ।
हम छियै, हमर बौआ छथिन, बड़ छथिन, सॉस छथिन, ससुर छथिन। दीयादनी छथिन।
बियाहके कते साल भेल हा।
सात साल
ओ।
अहाँ सब कऽ कतऽ स
हमर तेरह
दू हजार चौदह मे भेल छलै‌
हूॅं हमर सात साल इहे बेर सात कम्प्लीट भेला आठ साल
ओ
आओर कहियौ चाय-नास्ता भऽ गेल।
हम चाय नय पीबै छियै आओर इहो नय हम नय पीबै छीयै तऽ हम हिनको नय पिबऽ दै छियैे साउस-ससूर एथिन शनि दिन। गाँंव गेल छलखिन आय एथिन शनि दिन त ओ सब‌ पीबे छथिन तऽ हुनका सब लेल अपन बनैत रहै छै तऽ बेटियो बना दय छनि रोट फोटो बना दै छै हमर
चलू अहाँके कै गो बौआ ये
एगो बेटा एगो बेटी
नीक यऽ
हँ
पढ़ैत हैत बौआ सभ तहन
हँ सभ अपन बेटा नाइन्थमे छै बेटी फोर मे छै
हूँ हम एम्हरसँ तखन कॉल कयने छलहुँ ने आ तैं सँ एखन नय लागल शायद
ककरो आओर डाउनलोड करबेने छियै कि नय
हम तऽ आइये जुड़बे केलहुँ हे काल्हि आब देखियौ कहै छियै हम अपन दियादनी के
हँ किनको- किनको मोबाइल मे कऽ देबै तऽ भऽ जायत।
ओ तऽ किनको कयलासँ तऽ टास्को न पूरा करय पड़ै छै।
हुनका नहियो इच्छा छनि तऽ नय कोनो बात छै अहाँके कॉल तऽ पूरा भऽ जायत ने।
हँ नय तऽ हुनका मोन छनि कहलियनि तऽ दिनमे तऽ हमरा अपने नय भेल छलै। जे हम हुनका कहतियनि कहलियै साँझ तक कऽ देबनि
अहाँ इंस्टाग्राम सँ हमरा सँ जुड़लियैए ने
हँ हँ काल्हि इएह टाइम मे बैसल छलहुँ रील देखलहुँ अहाँके
तऽ इंस्टाग्राम सँ मतलब आओर लोक सभ सँ जुड़ल हेब ने अहाॅं
हँ येह चारि सौ, पाँच सौ चारि सए चौरानबे फालोवरस छै हमरा हम इन्स्टा प्राइभेट केने छी
ओ लाइब सब अबैत रहै छियै
नय एखन किछ प्रॉब्लम सँ हमर आ इ डी के सस्पेन्ड कऽ देने छलैए आ खुललो फॉलोवर छलै कि जादा कम भऽ गेलै
ओ सेहो सभ होइ छै इंस्टाग्राम मे
हँ अगर किछ अहाँ पोस्ट एहन डालि देबै तऽ सस्पेंड कऽ दै छै आइडी
ओ केहन टाइप के डरो होइये एते बिडियो अछि हमर
नय तऽ बीडियो सब रहबे करत कोनो दिक्कत नय नय कहलकै ये आब ठीक भऽ जेतै दिसम्बर तक फेसबुक मेटा अथी ई इंस्ट
मतलब आब लाइव नय चलब दैए तैं की
हँ लाइव सब बंद कऽ देने
नय नय लाइब सभे के बन्द केने छै अहीं टा के नय अहाँके एक हजार पन्द्रह सौ फॉलोअर्स नै रहत अहाँ लाइव नै चला सकै छी
नय मग हमरा ल ई अथी सस्पेंड भऽ गेल छै शायद अथी मे नवम्बरेमे भऽ गेल छलए फेसबुक आ इंस्टा दुनू फेसबुक तऽ छ सौ छ सात हजार फॉलोवर्स छलै मगर आब दू हजार पर आबि गेलै
ओ
ससपेंड के चक्कर मे
अच्छा।
हूँ। ताहि दुआरे पोस्ट ताईम कोनो ई होइ छै जेना जॉब वगैरा वाला नै रहैया ऑनलाइन के ज ऑनलाइन वला जॉब ई सब पर नै डालके रहै छै ई शायद हम गलती से हमरा की भेलै ऑनलाइन ब्लाउ अथी नै होइया काम तऽ उ वला पोस्टर के हँ ओ पोस्टर डारेक्ट चलि गेल छलै स्टोरी मे लागि गेल छलै। त गलती स तऽ उएह। ओय के चककर मे ससपेंड कऽ देने छै।
आ फेसबुक तऽ कहलकै नवम्बरमे ठीक भऽ जेतै इंस्टो नवम्बरमे ठीक कऽ देतै।
हँ।
टाइम देने छै एतेखाल के एक साल हम ओकर अथी नै बदलि सकै छीयै नेम प्लेट।
ये त दोसर आई डी बना लिय।
हँ सएह करबै नै टाइमो नै बचै छै बच्चा सब छोट छोट छै नै तऽ तैं। छोड़रो दे नै छलिया।
अ
आ एखन सब किछ देने छले मोनेटाजेशन टूल सब देने छले डॉलर ई सब बनै छ छलै फेसबुक पर।
सबकिछ होइ छलैया।
ताबे की भऽ गेल छै। जे हमर पैसा प्रोसेसिंग मे रहै छै मतलब हमरा बिजनेस दवा गेल छै इंडिविजुअल के बदला मे ओ ठीके नै भऽ रहल छै।
नै तऽ जे किनकोसँ पूछि क पेआउटके ठीक कऽ लेब पेआउट बरी
पिऔटे हमर बढ़िया नै छै ओ जे टैक्स भरल जाइ छै न तमे बीजनेस भरा गेल छै।
नै तऽ हमर एगो फ्रेंड छै न गमगम झा छथिन हुनकर पिऔट मतलब एलनि हँ फर्स्ट पेंमेंट तऽ हुनका पूछि लेबै कनी। हुनका शायद तीन हजार चारि हजार आयल छलै फर्स्ट।
एतेक अयलै।
हँ।
आ कथी करै छथिन वीडियो सब बनबै छथिन।
हँ ई हम आइ डी भेज देब बुझबै हुनकासँ बात करबै ने तऽ बात भऽ जायत। ओ भरने छलखि हमर तऽ आब तीन लाख होल अथि हेतै ने व्यू तखने अथी चालू करतै मोनिटाइजेशन नहि तऽ नहि करतै
हमर चालू छै सभचीज चालू छै लेकिन पेंडिंग मे छै टैक्स इन्फोर्मेशन गलत भरा गेल छै से हमरा बड़का दिक्कत भऽ गेलै आओर ओहिमे पाई देखा रहल छै सबटा
नहि तऽ हुनकासँ बात कऽलेब नहि तऽ केओ बढ़ियाँ आदमी से बात कऽ कऽ सही। करबा लेब नहि तऽ फेसबुक मेटा सॅं बात क लिअ ने।
हाँ देखै छी।
हमर तऽ बहुत वीडियो डिलीटो भऽ गेलै पोस्ट सब सब डिलीट भऽ गेलै
हाँ-अ ऑटोमेटिक डिलीट भऽ जाइ छै
नहि बच्चा दोसर के फोटो डालि देने छलियै तऽ आब देखियौ अपन ने रिस्क लऽ लेबै दोसरके त रिस्क नहि लऽ सकै छियै एआई सभ देखबे करैत छिय कतेक की कऽ दै छै आब तऽ अपन फोटोसभ राखल या आब किछु फेसोबुक डिलीट कऽ देने छै किछु अपनोसँ डिलीट कऽ देलियै।
हूँ
आब दोसर केओ के फोटोके के किछु ए आइ सभ बना दतै तऽ हमरे जिम्मेदारी भऽ जतै ने आ ओ सब नहि चलबै छलखिन सोशल मीडिया जिनका सबके फोटो छलनि
हूँ
ई तीन घण्टा बात एक दिनमे करऽ परै छै की डेली डेली
नै नै ओपाँच दिनमे पुरेबाक रहै छै
ईमे जे पाँच गो मतलब दू पाँच आदमी से बात करेके छलै ताहि ला अहाँ दोसर छियै
हम दोसर पर छीयै
दोसर अहाँ कम्प्लीट कहाँ भेल अहाँकेँ दुइए तीन मिनटमे कटि गेल फोन न तखखन
हूँ अच्छा आ धीरे धीरे धीरे धीरे पाँच दिन के दीयादनी के कऽ लेब फेर इह नम्बर पर कऽ लेब फेर ओईमे
तऽ एगो नम्बरसँ दोबारा नैई बात कऽ सकैत छियै
एक नम्बर पर चारि बेर कऽ सकैत छि लेकिन दस मिनटके बाद
ओ चलू नहि तऽ हम हुनका कहै छियै ने हमर दीयादनी आबै छथिन न
दियादनीके कऽ लिअ फेर ओहिठाम कीर्ति छथिन ग्रुपमे रीशु छथि ओसभ छथिन बहुत लोक छथि हुनका सभसँ बात क लेब
हाँ
हाँ हाँ बढ़ियाँ छै
नै आबै इ देखियो हाँ
बैस कऽ लोग की करतै हाउसवाइफ जा कनि मनि भऽ जेतै बहुत भेलैय
आ हाँ नै अहीना तऽ ककरोसँ बाते करै छै लोक फोन पर घर ओ बैसल रहै छै
जते मेहनत करबै त फोन आबि रहल छै जतेक मेहनत करबै ततेक हैत
से तऽ छैय अहाँ काम कोनो भी करीयो मेहनत करैए पड़त करैए
बांकी काज के एककॉर्डिंग ई काज ठीक छै एकर एहिमे नेटवर्किंग वला सिस्टम नै छैय जे अहाँके तेल बेचेके अइ साबुन बेचेके लिपस्टिक बेचेके ओसभ काज हमरा बुते जीवनो मे नै हेतै
हाँ ओएह तऽ नै सबसँ पहिल ओएह वला छलै ने मोदी केयर शायद छलै ना
हाँ ओहिमे हमरो जोड़ि देने रहाए हमरा बुते नहि भेल ओय के हमरा खाली पेस्टेटा बिकायल बाँकी किछो नै कहलियै बजरखसुआ सब दाँते तते झलका लेते
आ महँगा बेसी देत ने तऽ सभ देखियौ अहाँ हम लऽ लेलियै हम लऽ लेलियै आ जेे गरीब आदमी जूड़
मे ओ चीज जाायदा पाइमे देत तऽ ठीक छै लेकिन हम अहाँ बेचबै हमरा अहाँ सने हम अपन साड़िएके जे बिजनेस करै छियै ऑनलाइनवला तऽ बहुत कमे लोक लै छै जे हमरा पर्सनली जानै छै जे नहि जानै छै ओ केना लेतै कियाकी हमरा ऑनलाइन पेमेन्ट छै कैश ऑन डिलेवरी नहि छै
हाँ
तऽ हमर अहाँके छठ दिवाली सभमे ततेक बुकिंग रहै छै टाइमो नहि बचैत रहैया हमरा ई सब चीज के लेल तऽ हम एखन दू दिन स जे ई मे इन्वोल्व छियै तऽ हमर साड़ी बला काज नहि भऽ रहल ये ओतेक ध्यान नइ द पाइब रहल छी अइ पर
केयर के पोस्टर छलै बुझलियै ताहि के चक्करमे सस्पेंड कऽ देलकै सबटा
ओ-उ-उउ
आरो सभ नहि ओतेक बढ़िआँ छै पहिले अहाँ दू हजार तीन हजार खर्चा करियौ प्रोडक्ट आब हमेशा लोककेँ तऽ पाँच हजार हाथमे नहि रहै छै
हूँ
अइ दुआरे
आओर अहाँ खाना की सब खेलहूँ
हम हमरा खाना एक दिनके रोटिए बनैत छै एहि दुआरे सभ ड्यू भोरे ड्यूटी चलि जाइत छथिन साउस ससूर
की करै छैथ
हमर साउस छथिन आङ्गनबाड़ी के सेविका मतलब टीचर
हाँ हाँ
आओर ससुर छथिन इसकुलमे गार्ड
अं-ओ
बरो इसकुले में छथिन तऽ सब आठ बजे चलि जाइ छथिन साढ़े सात बजे